प्रणाम दीदी प्रणाम। बताउ? कैसन हती? हम मुजफ्फरपुर से बोयल रहल छी।
कि नाम भेल अहाँके?
हम हं-हमर नाम?
जिनका नाम से चलै छलै, हिनके नाम बोलियौ?
हमर नाम मौसम कुमारी छै।
ओ और सब बतैयौ?
और सब ठीक हइ। अहाँ बताउ, अहाँके नाम? कहाँसे बोयल रहल छी?
अरे डेट ऑफ बर्थ बतैयौ ने अपन?
डेट ऑफ बर्थ? हमर डेट ऑफ बर्थ भेल हं बीस, बीस -अ- छो हँ, दू हजार।
ओ तब त नै जादे उमर भैल छले। छब्बीस सालके छलियै ने।
हँ, बोली केते सुन्दर छै?
हुं, और बतैयौ तारीफ करय रहलखिन न? नहि करू एते तारीफ। एते तारीफ नै करू। हमरा नै मतलब बरदाइश हैत।
आ हमर त मन है कि अहाँके हम तारीफ करियै। आ जे देखु जे सच भात भेल छै, ओ बोलै में कोई दिक्कत न छै।
कि खाली तारीफे करबै की कहियो मिठाई उठाई ले के अइबो करबै खाइ ले। हमे खैबै तब ने हम अहाँके कताय कि हमर दीदी तारीफो करै छलखिन। हमरा से बतियैबो करै छल खिन, हमरा त मिठाइयो खिअबै हलथिन।
अरे दीदी आयम आयम। कल् अहाँ बोलाउ हम नहि आयब एहन भेल छै कहियो?
हूॅं गर्मी केते भेल छलै?
बहुत दीदी बहुत मत पू छु न तऽ लगे छै कि पसीना टप-टप गिर रहल छै।
किचन मे खाना बना रहल छियै बड गर्मी लग रहल छैय। पानी टप-टप पसीना चुबै छै।
छियै बराबर अथी उहे बगल मे भाभी हथिन उ गैस पर झटा झट बना गेल-लेल छथिन।
हुं- अहांके भाभी फरहर होइथिन ।
हूं गै हम एगो बात बतेय रहलियै तै, ह बिना बोलले लोल चप्पर चपर ओहे ने बात हइ भा दीदीऐ। ए दीदी हमे ने बड़ा मोन रहल छै, ई मोमोज घरे बनावे के दोकान वाल खा के जीए ने भरि रहल छै।
मोमोज भी हमरा बनबे आबै छै, अहाँके बता देब।
हँ बताउ ने बताउ -बताउ
मोमोज बनबै कोइ दिक्कत थोड़े नै होइ मैदामे
ऐं दीदी देखू मैदा वाला तऽ हमरा से होय जा रहल छै, ठीक छै, लेकिन ई चटनी बनाबै में बड़ा हमरा मुश्किल लागै छै, हम मुशकिल बड़ा है चटनी बनाबै मे, नाम है देखू हँ
मोमोज के नाम सुनते मुँहमे पानी आइ जाइ छलै समझलियै।
अरे बरा दीदी बरा
ह त ताईह दुआरे हम बतबै छी ओकर चटनी बहुत तीखा होय के छै तब मोमोज खाय के मजा मतलब अच्छा लागत
अच्छा लागल हँ, तब मायने भेल मोमोज के
हँ कहलौं दू गो टमाटर रखबऽ दश गो मिर्चाइ रखब बीस गो मिरचाइ रखब
एते मिरचाइ दीदी ओहो आ दीदी मोयोनीज जे होइ छै ओ हमरा तनिको ने ठीक लागै छै।
हे मियोनीज हमहू नहि बनबै छलियै मियोनीज हमरो नहि पसन्द छलै।
हँ ओ य न अथी विवरण हम जैसे की प्लेटफारम हो गेल छै यूट्यूब आर ई तऽ ओहिपर हम देख देखले रहिये मोयोनीज के अजबे के अजबे विवरण बता रहल छै, यानि रेसिपी
ह नय - नय मियोनीज हमरो नहि पसन्द छलै, मियोनीज लाइवो करै छलियै, एबो करै छै तऽ बौआ से तनि खेलक आ हमरा कहियो नहि खायल जाइ छै।
ह हमरो पसन्द नै छै, दीदी मियोनीज इयोनीज हमहू ने बस टमाटर के चटनी
तऽ अहाँ तऽ पढ़ल लिखल छियै तऽ तनि बतैयौ अथी उथि के बारे मे की क रहल छी। छोट जाति के साथ की अत्याचार भए रहल छै, हुनका साथ की भेदभाव कर रहल छलै आदमी सब बर जाति वाला सब आदमी
की बतैयो अखनि के जे बी पी एस सी के एग्जाम होलै हे, भेल छै जी डी के एग्जाम भेल छै। हँ अहाॅं के नीट के एग्जाम भेल सबके तऽ पेपर लिक हो गेल रहै छै। हँ ओहे मे जॉर्ज सूर्यकानंत जे ह ह से दिल्ली में बड अ दिल्ली हाइ कोर्टमे ह एक स्टेटमेंट देलखिन तऽ हमरासके कहलखिन कथी पूरा युवा जातिके कि हमसब कॉकरोच छियै ठीक है आ ओहेमे आम जनता पार्टी के एगो कार्यकर्ता रहय दीपक जी अथि दीप कथि कहैत छैय ओकर नाम अभिजीत दीपके उ सुन लेलकै त उ रातो रात जा के सी जे पी हँ का करोच जनता पार्टी के रातो राति पूरा गठन कर देल। अब ओमे रिक्वायरमेन्ट यानि कि आवश्यकता कहलकै ह कि जे-जे इ फारम भरतैय हँ ओ युवा ओ---ओ युवाके की -की चाहिये ओ युवा मे की की होइके चाहिए त ओ युवामे हँ अथी रिक्वायरमेंट हइ कि युवा आलसी होइ के चाहियए ओकरा पास कोइ ज गवर्नमेंट जॉब न होइके चाहियए सरकारी नौकरी हँ आ प्लस हँ उ पूरा आलसी होयके चाहियए दिन भर पूरा रात भर खेलाउक हँ एना होइ के चाहिए हँ तब जाके उ बैचलर तऽ हम जन त अथी सरकारसे इहे पूछै लए चाहै छियै हँ चाहे सूर्य कुमद वर्मा जे हाई जस्टिस हथिन हँ ओ इहे हम पूछय लए चाह रहले छियै कि उ की बेसिक्स पर हम युवा सबके कॉकरोच बोल रहलखिन हँ सेह बोल ल। आँय से हमसभ हुनका ओहे ने ओ कहलखिन कि हमसभ ककरो हथिये त एकर मतलब की हम बड़ -बड़- बड़ मंत्रीके पैरके नीचे आ के दवाय वाला छियै।
नइ-नइ- नइ ऐसन कैसे
त काॅकरोच कहयके मतलब इहे ने भेलै कि हँ उ कहलखिन कि काॅकरोचके तरह हँ युवा पीढ़ी लोग हँ बहुत बात कहलखिन स्टेटमेंट कहलखिन त हम उहे जानय ल चाहइत हियै हँ एना एना हय त ओ अभिजित के जे रहैय उ बनाकऽ चल गेलय एमरीका उ छ जून के एलै हा हँ इण्डिया अमरीकामे रहै बैठल सब कहल हँ कि जब सी- जे -पी हो गया है पाँच गो पाँच सूत्री हँ माँग जब धरा गेलै ह सरकार से हँ अयमे बड़ा -बड़ा पाॅलिटिशियन सब शामिल हय कांग्रेस हो गेलय, आम जनता पार्टी हो गेलै सब हय हँ त जब सब धरा गेलै त फिर अभिजीत दीपके हिनकर जे फाउण्डर संस्थापक हथिन उ कल्ला चलि गेलखिन अमरिका त उहे हुनका बुलावल गेलेय छौ जून के एलखिन ने त हमसब देखलियै त हाथमे बाबा साहेबके किताब रहै हँ संविधानके किताब रहै आ देखा के ले कहलखिन हँ पूरा कल्हे छ तारीखके जंतर मंतर विभाग पर पूरा धरना रहै पूरा युवा सब रहै हँ सब रहै पूरा जुड़ल एतने रहै। एही सब रहै।
अच्छा त बड़ा अहाँके राजनीतिके बारेमें पता पता छलै ने, हमरा आर के ओते नहि पता छल, आ हम बतली
अरे दीदी! मेन बात दीदी कामे ओहे कर रहल छियै अहाँ ओ इतने मुद्दे है डेली पढ़ना है डेली मुद्दा को उखड़ना है डेली ये करना हैं
हँ, हम आरके तऽ ओतेक नहि पढ़ल छियै, लिखल छियै, लेकिन अहाँ आरके पढ़ल लिखल छियै। कहलके अहाँके ज्यादा ज्ञान
आ विद्यार्थी अब ओहे न दीदी, विद्यार्थी जीवन है तऽ अब इहे सब न करबै।
हँ- हँ तऽ कथि ले, बहुत अहाँ अच्छा ओ सब पर ध्यान दै छथिन, तऽ आजके पढ़े लिखे के बात करै छलै, सब तऽ इधरे -उधरे लागल रहल छै।
हूँ, एन ने तनका अब डेली विद्यार्थी जीवन में, डेली इहे सबसे गुजरे के पड़ै है, रोज रोज, आज इ भए गेल, कल उ भए गेल।
ह ठीके कह रहल अछी अहां! आओर बतियो?
उहे छओ तारीख के अलै हे। आब देखियौ संस्थापक जे हइ, सी जे पी के ककरो जनता पार्टीके। ओकर फाउंडर अभिजीत दीपके तऽ आ गेलखिन। आब देखेके ई है, ओमे मांग करलखिन ह, कि पेपर लीक हो रहा है। बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, से शिक्षा मंत्री के के सोझे इस्तीफा माँगलखिन हेँ। सभ कहलकै हे कि, शिक्षाके शिक्षा मंत्रीके इस्तीफा देना चाहिए। आब देखयके ई भेल छै कि, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दैत छै, कि कोनो निदान दैत छै।
हँ, ईठिक ब जा र रहलल छी ने ह एस प हाय गे मकान मालकिन भेलखिन डी एस पी कह देलकै, हमे पेपर लिक करे वाला सबके बहुत के पकड़ पकड़ के लाते हैं, उन्ने दू पन्द्रह बीस दिन पहिले खूब हल्ला नहि भ रहल छै, तऽ ओ आर के भोरे मे ड्यूटी भोरे -भोरे ड्यूटी चलि जाय रहलखिन ह, कबो रातो मे चलि जाय रहलखिन। ह, आ कै छलखिन कि हमको ओ लोग को पका हाथ पर पकड़ के लाना पड़ता है, ओ लोग को, मतलब पेपर लिक करें वाला सब पकड़े है, रायगढ़ के
अहे दीदी अहाँ तऽ, हँ -हँ अहाँ तऽ जनबे ने करै छियै। जी डी, आ नीट के पेपर जानै छियै, हँ -हँ कथि -कथि।
जी डी अ नीक कहैत रहन कि, लड़की रहे छलै पेपर लीक करे वाला, ओकरा पकड़लथिन हे। बाइक चलाबै छलै, कहादन बहुत स्पीड।
ओहे ल ने दीदी, हम एगो बात करे छिये, अहाँके पता है, जी डी, आ नीट के पेपर कितना- कितना लाखमे बिकलल हइ से। पूरा बिकलै हैं। हँ, तीस- तीस लाख मे बिकले हे पेपर, लीक होइल है।
तऽ कि
खेल छै।
उ कोन खरदै छल, हमरा नहि समझमे ओते आबै छै।
मान लिओ दीदी हँ जे बड़ा बड़ा तीस तीस लाख अहाँके हमरा घरमे मिलत
नहि मिलत।
नहि मिलत हँ तीस तीस लाखमे मिलबो नहि करत हँ आर उ लै छै कोन जकर मनमाना पैसा हइ। जे बड़ बापके बेटा बेटीस हइ।
ना समझलियै एना भैल छलै कि जैसेकि कोनो मतलब
हुं।
आ कोनो बॅड़ बाप के बेटा बेटी सब ओ खरीद के अपन अथि पूरा अथि
हां उ सब खरदै है मानलू दीदी उसब खरीद लेल है हां आ हमसब जे इतना मेहनत से इतना दिन से तैयारी क कऽ पर एग्जाम दे जे पड़े बैठ अथी एक्जाम पर बैठली एक्जाम देली जब ओकर सबके पुरा नम्बर चले आयत। हां तऽ फेर हमरसबके पड़हाइ के हमरसब के नम्बर के की वैल्यू रह गेल। आइ जे सीट के जे डीजर्विंग विधार्थी है जे ओ सीट के लेल मान्यता है ओकरा न मिल केे बड़ बापके बेटा बेटी सके मिलतै मनमाना भ्रष्टाचार इहे आगे चलके न इ सब भ्रष्टाचार उ कहाँ जेतै हमस कहाँ जेबै। मुद्दा इ है।
अन्याय गरीब आदमी के साथ अन्याय करै छै बड़का लोगस हँ जनै छलियै बुझाइ छलिय कि हमरा आर के पैसा
अहि बताउ दीदी हमरा सके घर में अखनी ह कोनो कह तैय हमरा दू हजार दु तऽ सोचेके पड़ जायत कि दू हजार कहासँ जोगड़ियै। हींया दू हजार तीन हजार के बात न हीया तीस लाख के बात हो रहल है आ तीस लाख के हिंया तीन हजार तीनगो रु पैया तीसगो रुपैआ ना मिलै है खोजै से आ तीस लाख रुपैया कहाँ से चलत। आइ उतऽ इ तऽ मनमाना भेलय हुनकरो जे बच्चा है। हुनकरो आब बच्चा के गार्जियन है ओकरो कहाकि बच्चा त ती